नमस्कार सब ठीक छै
हँ हमर सब कुछ सब ठीक छै अपन बतैयौ अपन सब ठीक छै अपन हाल चाल
हमरो सब नीक छै बढ़िया छै
आओर बताइयौ ने खा खाना उना खा लेली
न जा तानी ब्रश कर के खाय छी
अच्छा अहाँके घरे का का खाना बन बनैत छी
हमरा घरे भात दाल चावल बनलै छै
चलियौ आओर आओर माताजी बना बनबै छै खाना आजके
ह आजके तऽ मातेजी बनाबै छै हन
ओ
रौआके रौआ घरे की की खाना बनै छै
हमरा घर इएह तऽ बनलैए दाल चावल सब्जी बनै छै फिर बनले ह फिर सलाद छै सलाद मे खीरा के सलाद फिर नीम्बू रहले हे ओहिमे गाजर रहले हे चुकन्दर रहले ह बारा नीक नीक खाना रहलैयै आजके
हँ सुनहु मे तऽ
ह दिल खुश हो गेलै ह इतना नीक खाना रहलै है आज
ठीके रहै छै आओर बताइ रौआ अपन घर के बाहर पेड़ पौधा लगाय छी
हँ पेड़ पौधा काफी लगाइ छी अभी पेड़े पौधाके छाँव मे बतियाइ छी अहाँ से
चलू तहने किछो
पौधा में जैसे की लगाई छै दूगो आम के पौधा हई दूगो कटहल के हई फिर दूगो अथि के है केला के हय दूगो पेड़ फिर अहाँ से बता दी कि अंजीर के पेड़ है फेर पपीता के पेड़ हइ फेर दूगो औरो औकट हइ तीन गो अमरुद के बड़ा पेड़ लगाबे छी छा मे काफी आराम मिले छै गर्मी से
चलू तऽ तऽ ठीके बारौ
हँ अहाँके भी आहियै कबो छाव मे बैठबै
हँ हम जरूर आबै छियै तनी समय मिलै छै तऽ हम आ
हँ हँ समय रुए खूब रहै छै लेकिन आबे ल न ह अहाँके ओहिसे पंखा चलाबै छी का
नहि अभी बिजली कट गेल छै तऽ फेनो अभिये बिजली आबै छै तऽ पंखा चलै छै
अच्छा ओहिसँ बाजै छी
ह्म
अहाँके बाजू आओर आओर बतै
हँ हमर त सब ठीक छै अभी कोना हमरा दिक्कत नहि छै,
अहाँके बारा नीक बाजै, छी
ओ
आओर बतै ने अहाँके क कोन कक्षा मे पढ़ै छियै
हमर बारहवीं परीक्षा समाप्त करके कलेक्टर बनयके छै,।
अच्छा छोड़िय ओसभ बनबै अपन त देखबै हमूँ
बनबै ने। हम बनबै न बन गेल छी हमर परीक्षा खतम हो के निकाल देले छी
अच्छा रुआ बनि गेल छी ओहिस अ ल बात कर रहल छी न
हे तब फ्री समय मे की करे छी त रुआ सब केँ बुलि कि हमर दोस्त सब से बात
अच्छा हमरा हमरा आज न पता चललै ह कि आइ ए एस कलक र लोग का फ्री समय भी होख लई
अभी मतलब की ज मतलब की जो होकल हय न मतलब चिठ्ठीआबले है
हँ
ओ अभी न अभी बस मतलब क अभ्यास चलै छै
अभी रहा बड़िया अभ अभ्यास चले छै तऽ अभ्यास कब चलल अहाँ के पता होय के चाही जब चिठ्ठी आ जाले तब छोटा छोटा अभ्यास लेवल रसी छोटा छोटा अयी पर जाले कलेक्टर लोग अहाँ तऽ अभी बनल ने छीिये तऽ झूठ काय बोले छी अहा के अहां के झूठ न बोले छी न बोलेके पाप लागे छी झूठ बोलला से
अभी हम लब्बासना मे रहै छी
छोड़िया आउ बनौ बनल बारी चाहे न बनल बारी ओ सब छोड़ू और बतैयौ अहाँके मतलब खाना में का काहा जबे बनाबी
हमरा तऽ खाना मे काफी चीजे आवअ लै बनावे जैसे भात दाल सब्जी बना लेले छी
रौआ माताजी बोलै हथिन का
न तऽ एने कहा कोनो बेलै छै
त रौआ काहे वैसे बोल लिये बुझले यर रौआ मातााजी बोलै हथिन
न त हमर मातजी घरहु ना छथि कहाँ से उऽ बैल देबइ छै
छैय लेकिन रौआ आवाजबा रौआ माताजी लेखा लागै छैय
कई अवाजमे निकल गेल होतै मात जी जेना चली कोनो बात आओर बताइ रौअर खाइ केहेन हो गेल छै
हँ हम खा लेलियै पी लेलियै अब रौआसँ बात करै के कनी
आ रौआ मतलब कि अ हमरा कछु खियेब न पाटि न देबै के छै
एगो बात बताउ रौआ खाली हमरे से पाटी काहे मांगि ले रौआ काल्हू पेमेंट आयल तऽ रौआ खर्चा करे के चाही रौअर की रौआ पिज्जा उज्जा खिलाबे के चाही तऽ रौआ खाली हमरे से पाटी मांगि ले
तऽ उ कान्हा तऽ उ कनहाँ
हँ तऽ कनहा क आलू पार्टी अहाँ के न देेले रहै बिरियानी खियलेै हमरो के बड़गर खियलै आब रौआ बच जा बच गेल बड़ी रौआ तऽ अपन खर्चा से पीछे हट जाइले हमनी ये से खाली खर्जा करबाबी ले कनहु से कारबाबे ओहि लेल
अहाँ रोल खाय छी
हम उसभ न खाइ छीयै हम शुद्ध शाकाहारी बड़ियै
अच्छा तऽ अथी खाइम रौआ मोमोज आ चाउमिन आ बर्गर खाय छिये
शॉर कर्ट न मारू पिज्जा खााय छियै हम बड़ा ब बड़ा बाला पिज्जा किनहउ।
बरियानी खिआल
छोड़ियौ न हम पिज्जा खियेले बड़ीये न बारका पिज्जा अहाँके ही कहलियै कि हम खियाए म बड़का पिज्जा खरीदम
खिया देबै छियै हम अभी चलू चलू हम आ रौआ खा पी आ
तऽ कानहा आई शाम के तऽ कानहा आई तब चले के।
तऽ हमरा पास खाली पीज्जे एतना रुपैया छैय पेट्रोल के दिक्कत त ननू होइ छैय आज।
न पेट ट्रोल के दिक्कत न होइ छैय हम अपन समझ लेते ओ केना समझतै
ह ना तऽ टेम्पू से चलेकेे।
न टेम्पू से काहे ल चल चल यहाँ
तऽ अभियए चलती तऽ ज्यादा बढ़िया रहतय पूछू काहे?
काहे?
हमर घर प अभी कोनो न छैय।
ओ तऽ हम कन्हा ई कलुआ सुति जाइ छैय ओकर बाद कन्हा लागे फोन करै छियै ओकरा बाद ओकरासँ ओकरा बाद ओरासे पुछबय कि ओ फ्री हो गेलै? आहके कह तहिके फिर तऽ अहाँके चल चलल छियै का दुनु
हँ हँ कन्हा के फोन कर लेब ओकर नामो गजबे बा काना।
ओकरा लायक नाम ठीक बा।
आब तऽ ओकर नंबर न नंबरो से
हँ आ ओकरा सम्मुख जायके कहेके ओकरा के केना वह आओर सब नीक छै अपन बताउ ने।
हमर सब ठीक छैय।
वैसे उ
ना रहली छै सोचलियौ ओकरा पिज्जा खिया देबैके बाद तऽ तनि रौआ के कहलिय क अभी हम व्यस्त ना छी तऽ अभी हम ठीक छी समझली
हँ
हँ बड़ सूरज कहलि तले कनहु आ जाइ ह।
हँ चलू तब तऽ ठीके छैय।
उधर रौदा औदा उगल हय का काफी रौदा हय का उधर र‌उआ यहाँ
हँ अभी तऽ हम लवासना मे छियै तऽ एने खाली गर्मी के बारिश होइ छै छै
गर्मी के बारिश बतायौ
मतलब की बरफ के बारिश होइयछै
जुड़ै छै
हँ अवाजो आबै छै आ कतब जाइ छै
हँ हमरो दोस्त बा कोनाहु बारन कमे
हँ
चिललाउ ने छतो पर से अपना ओ कोना
न जाइ तू आओर बताउ सब ठीक चलु
हँ सभ नीक छै हमर अहाँके धूप मे माता पिता के धूप ने बाहर न निकल देबै आ अपनो धूप मे निकलबै तऽ छात छतरी ले के निकलबै ओहिस र‌उआ ग्लूकोज पिये छियै
हँ कनहु के साथ गए तऽ एगो गुलकोचले आय रहले तऽ उ पियै छी अभी
चलियौ तऽ माता पिता के पियाबै छै कि न
हँ माता पिता हमर माताजी तऽ नहि पियै छियै हमीए खाली पियै छियै हम चाटबो करके खायबो
बड़ा छूधर छी लेकिन खालिए न खायके पियएके पानि
आ हम छुदर न‌इखे छी
त ग छू दर छी ई र‌उआ कलेक्टर ना छी ई र‌उआ छुदर कलक्टर छी
अच्छा चलू ठीक छी चलू ठीक छी बाद मे रौआ से फेर बात होइ छै
फेर बात करबै हम कोनाहु लग फोन धराबै छियै
ठीक छै
कटिया ह उने से
ओनासँ काटिय आ इधर से न काटै छै
ई धरो से ना कट ई छै
जतय कतय रुकि जाइत छै
ह रुक जाइ छी कोनाहु के लेकिन बारा